गेल छ्लीये
बैसल छी खेनाइ पिनाइ बनाब आब आ बनते खेनाइ पिनाइ काज बात भेले हे आब तऽ भोजने तऽ छै
बजारमे
कथी
अब जेतथि अबै जेतथि तऽ खाए जेतथि से सब बच्चा सब तऽ आबि जायत अथी सब मे गाड़ीसँ अबाय ये
बस से
सस्ता दय ये
दू बजे दू अढ़ाइ बजे अबैए
ओनय ले ओनय ले जयियो
अनै लए जइयौ बस से हँ दैने ने छै दोसरा के कहि दिऔ तखैन ओ देत दोसरा के
सभ आबि गेलखिन आब करेली से दोसर ठाममे आ हमर मधु के बेटी
ओतऽ एतौ गेल हे एतौ हँ क्राउन पब्लिक स्कुल
जा जाहिमे हमर दियादनीयो छथि ओ पिपरा गाछतर वाली ओहिमे छथि ओ सीनियर वला मे छथिन ओत दू टा छै ने ब्रांच
तरुण
हँ हँ उएह हँ
अच्छा ओहो क्राउने मे छथिन
क्राउने मे
तऽ तऽ टू क्लास मे भेललनि ह हुनका मधु
हँ ह एक लास नेता छथिन अहके बआ सभसँ
हँ पहिने मे एक मे छलखिन ने तऽ दू साल क्रॉस केलखिन ने
हँ
ताहि दुआरे दिक्कत भऽ गेलनि हुनका
हम बुझू तऽ खर्चा परी एकला एके रंग लगै छै से नहि कम छै ओतयसँ भेन गाड़ीके जे लगै छलैए ने ताहि लऽ कऽ पाँच हजार पाबन पचपन सए कहलखिन पड़ि जाइ छले हेँ
बहुत लगै छै बस के
की कहलखिन हान एतो छै बाइस सए तेस सए इ लै के छनि बायस तेस सए छोट क्लास मे छथिन तऽ
सी बी एस इए छियै ने
सी बी एस इए छियै
तखन तऽ लगबे करतनि
बाइस तेइस सए पथिन छोट कलास त त एखन छोटे ने छै लगै छै धीरे धीरे दू सए के पढ़े हँ आ तखन फायदा ई भेलनि जे उएह अपन आनि लैत छथिन मुक्ता
अच्छा अनाइ गैनाइ
नहि ग नहि तऽ तहूमे बुझू तऽ पाँच रुपैआ दस टका गनाइ दस टा एनाइ
बीस रुपैआ
बीस रुपआ पर डे क से खर्चा हेबे केलै तऽ तीन हजार पड़ि जाइ छनि दू हजार बचत भेलनि
कोनो बहुत नहि लेकिन ओकर भेन अबै छै ने
तऽ भेन औतै तऽ फेर उएह बात ने भेन औतै तऽ फेर ओहो तऽ दू हजार लेबे करतै ने
ओनाहो तऽ हुनका पड़िते छ
हमरा छओ सए ऑटोसभ भऽ जाइत छै मानि लिय तीस दिने इकुल है पचीसे दिनने इसकुल लग जाइ छै श्यामा ऑटो पच्चीस दिन कहेते
हेतै पच्चीस दिन तऽ हेबे करतै
तऽ पाँच सए रुपैआ ऑटो मे भेलै आ भैन मे तऽ कम से कम दू हजार से कम नहि ने हेतै
वैह वला किलोमीटरसँ लै छै ने
क अपन छोड़ि दै छथिन तऽ अपन वर्दी के लै लए ल जाइ छथिन
ठीक करै छथि अपन
कलकिनजे हममे स्कूट सिखने छै
तऽ स्क हँ लऽ लेती तऽ अपन स्कूटी से जेती एती ओ आओर सुविधा
बतात त ह बता छै ए क कर छै
छोटका ओ के केना छोड़थिन
तऽ अपन मह रहै छथिन भाइजीसभ तऽ ओतबा तऽ करबे करै छथिन आ करबे करथिन किए ने करथिन
ओते तऽ करबे करते लोक परिवार मे
करन ओ करै ओ तऽ कोन छै दादे दादी
परिवार तऽ तैं होइते छै ने
ह दियदनीओ बड़ बढ़िआँ छथिन दियदनीओ बड़ बढ़िआँ छथिन से बहुत तरहके
करय के छनि छोटकी के बड
बताद कत धियदनियो सने जे छनि से सौसे पुतहुमे दे बड़कीक रहै छनि याद न जरना छै ब कहने छलियै ओ पीसिया आयब कटहर पकलनि हे
कटठहर स कहलथि हमरो चलै लए
हरका त
हमरो कहने छलियै एगारह बजे हँ पाकि गेलनि नीक बहुत नीक कटहर छनि
कतहर नीक छैनि
नहि क हम तऽ नहि खाइ छी हिनका तऽने रहथिन काल्हि
की रहै कहलखिन काल्हि लेब तऽ खजबा को छै कड़ा छै पहिल दिन नहि होइ छै
काल्हि वालला नीक छलनि बेसी हं फ्रिज मे राखि दियौ तऽ कनी नहि भऽ जाइ छै
दिन मे तऽ लगै नइ रखने हेथिन ओईनैयो रखै छै तऽ धीरे धीरे तऽ कनि बेसी पकबे ने करतै आइ कनि बेसी मोलायम भऽ जेतै
हँ से तऽ हेतबे करतइ ना हेबे करतै लेकिन नीक छै खायमे नीक लागत
हमरा सबके पहिने ने टेम्पूपर अबै छलैए सबमे पीस सबमे बड़का बड़का बुझू तऽ चारि पाँच साल पहिने तऽ लऽ ले छलियै आब ओ टेम्पू वाला कत गायब भऽ गेलै अबिते नइ छै गेल त पकबै बुझियौ नहिए छियै बाजार मे से पाकल वालला जे भेटैया से कहियो क लेलहुँ आ नहि त छोड़ि द छी उन्नाति ई नहि खाइ छथिन हँ हमरा तऽ सब चीजे नीक लगैया हमसब गाम घरक छियै
नइ पाकल कठहर हमरा नइ नीक लगैया
नीक लगेए आ लेकिन उन्नतिके नइ बढ़िआँ नइ लगैत छनि मतलब खेबो नइ कोशिशे नइ करै छथिन तऽ नीक की लगत पहिनहिए कहि देथिन नइ जे चीज नइ खेनाइ छी ओ चीज कोशिश नइ करती
से तऽ होइते छै खा लेती लेकिन ओहो छै से लेकिन आब बच्चोसभ कसाइ भऽ गेलै, जे नहि खायब से नहिएटा खायब।
अहाँके हनको नीक लगैत छनि, नुनुके?
सभ अहाँसभ ठीक यए, दुनू गोटाके नीक लगैए।
कथ त तरकारी खूब खाइ छियै, बनब।
तर तरकारी तऽ हमहूँ बड़ खाइ छी। तरकारी तऽ हमहूँ खाइ छी, तरकारी तऽ हमहूँ नीक लगैए, लेकिन पागल कटहर हमरा बड़ बड्ड गन्ध लगैए, बड्ड गन्ध।
बहुत, अहाँसभ कहै छी ने, छै ओ।
बहुत गन्ध, एकदम ओ अहाँके।
असम्भव भऽ जायत हमरा मने, ओ जे दै छथि तऽ हम डिब्बा बन्दे कऽ कऽ राखि दैत छी फ्रिजमे। आ फेर निकालि कऽ हुनकर डब्बा पकड़ाइ दै छियनि, अपन खाली आ अपन ओ डब्बो धो कऽ राखि दियौ हमर बहुत।
ओ खऽ ओते जा कऽ खालथ।
लेकिन काल्हि जे देने रहथिन, जे ओ ओतेक गन्ध नहि करै छलनि।
बहुत पागल नहि रहै तै दुआरे अनलियै य।
तऽ ताहि दुआरे ओ हमरा फेर ठीक लागल, फेर हम अपन। नहि, हुनको सएह छनि, गन्ध लगै छै, बड़ गन्ध लगै छै।
चमराक बेटी छथिन।
बहुत गन्ध लगै हमरा तऽ विचित्र लगैए, मधुश्रावणी सभमे जँ हमरा। दऽ दै छली शुरूमे मधुश्रावणी, गाम-सासुरमे भेल। ओ नैवेद्यमे दऽ दै छलियै। एकदमसँ हम कहलियै कि हम नहि ई सभ करब, हमरा ई हटा दिअ नैवेद्यमे सँ। हम ओ नैवेद्य खायब आ ने हम बहुत। विचित्र गन्ध, वएह टाइमसँ हमरा कटहरके गन्ध लगऽ लागल। बाकी हम तऽ कहियो खेलियै नहि एतऽ। राँचीमे हमसभ कहियो नहि खेलियै, हमरा तऽ ककरो नहि नीक लगैए। नहि, तीनू बहिन।
तरकारिए खाउ, तरकारी नीक लगैए, तरकारी खाउ, तरकारी ह। तरकारिए खाउ तऽ उपकारको भऽ जाइ छै, एक साँझ तरकारिओ भऽ गेल।
सेहो होइ छै आ पागल तऽ एकदम पागल, तऽ बहुत गन्ध करै।
सभ खाउ, तखन तऽ मोनो लगै छै। आ ओ नहियों कोनो चीजमे मानि लिअ, हिनके नहि नीक लगलनि, कोनो हमरा नहि नीक लागल तऽ। बच्चाके नहि लागल तऽ।
मिलि कऽ खाउ, से बात अलग छै, असगर खाउ से अलग बात।
तरकारीमे छै कि जे अहाँके तिसियो कटहर बना लिअ? तऽ चक्का काटि कऽ सेहो बना लिअ।
खण्डिओ काटि लिअ, आलुओ दऽ कऽ बना लिअ।
करऽ कऽ कहलियै, को कहलियै, से बना लिअ।
ओहो बड्ड भेटैत छै। कोऽके देखलियै एक दिन, कोऽ छोड़ऽ-छोड़ऽके बड़ भेटै छलै। अब देखै छियै।
लऽ छै ने ओकरा।
कथी?
आऽ गेल छी, पूरा कमरा सभ। अलग पकऽ अपन बचीत छै। लेकिन अपने सस्ता नऽ दै छियै, चालीस रुपैया किलो छै ने।
किलो, अच्छा हम दाम नहि पुछने छलियै, लेकिन। मने। देखलियै, बहुत बिकाय छलै तऽ एक दिन मोनो भेल, लेकिन दोसर दिन बड्ड पानि-तानि पड़ऽ लगलै तऽ नहि गेलहुँ हम।
मर गा मे रहै छै एक गाछ छैर गाम मे गाछ के त कटहर के बड्ड नीक तरकारी होइ छै पू त सरकारिएवला बुजुर्ग छियैहे कहै छथिन ओकरा जे ओकर पाकल नहि बढ़िआँ होइत छै
कच्चे नीक लगै छै
आर काज दम छै
से ठीके छै
ह
आ तरकारी सभ खेतै ने खाइ छै पाकल तऽ कोइ खायत कोइ नहि खायत
पूरा पकाव तऽ आब के करू सह बइ छै ओते तऽ ककरो घर मे एकटा कहर ओते खेतै कहर तऽ चारटा खेतै सएह ने फे जकरा निको लगतै सेहो कते खेतै आम जकाँनने छियै आम तऽ बेसी खा लियै अहाँके खाइयो लिअ भोरो खायै दोपहरियो खाल लियै कटहर तऽ से नहि छियै हरदम
से नहि छै
अचा ले ले भऽ जाइ छै गाममे खपास सबके कठेर पलै सब बुझ
पाकल तऽ बाटि दियऔ
न के दबियौ
द अबियौ काच मे तऽ इहो रहे छै ने जे आधा आइ बना लेलो आधा काल्हि बना लेल
काते रहै छै तरकारी बेसियो बना लेलहुँ तऽ कनि ठीक छै कखनो क भऽ जाइत छै दुनू साँझो खा लिअ अपन
दुनू टाइम अपन खा पी कऽ खतम करू दुनू टाइम खा पी क खतम कऽ लिअ
हँ हमइ छै तऽ म जाइ कठहरके चक्का रूज तनुज बनायल तऽ हमरा गुरु ओ अखियो नीक लगी है दिन दिन क बनल रह नीक लागि जाइया ओ सब ठीक
दिन मे भे अहाँके नहि नीक लागत ओ चीज
आ ओ सब चीज बेसी होइए छै चका बनेबे तऽ गायनिक के दूध उ पीस के नहि होइ छै से म नहि बेसी भजा बेसी भजा आ आ खाय कालमे एकोटा खऽ दुएटा खाउ फेर भरि जाइ छै मोन कतेक चीज खा
आ सब बसियो नीके लगे छै तखन तऽ नीक लगे छै आ अपना सबमे तऽ बनितो अछि बहुत चीज ने एहो ने बात छै रंग बिरंगा चीज बनैत रहै छै खेनाइ खेनाइएकेऽ खाली तऽ छैहे भोजन करैत रहू
एख तऽ तरुए भरुआके लेबहे ने तऽ कते चीजक तरुआ जए हरियर हरियर सागत सावन महिना छियै
हँ सबटा
आतर तिलकोर के तरुआ न्ना पात होइ छै बुझू जंगल छियै जंगल छियै आ हमरा
ना हँ हँ सबटा होइते छै कि कोइ कहलक क गेन्दा फूल के तरुआ सेहो कोइा खाइ य छथिन गाम दिस
अड़हुलके आ टग्गरके
तगर के हँ तगरोे तग्गर केऽ
हँ मान लगै य ह दू टा चीज त
तीत लगैत हेतै नहि तग नहि
नहि तीत नहि लगै छै त अगर अथी बला तऽ एकहड़ा जे छनि हुनका अन्य से ने एकटा दोहारा नहि होइ छै त ग दोहाराके